नमस्ते
नमस्ते आओर बतैए नसल छ ठीक छै
हँ सब ठीक छै अपने ठीक छी
हँ हमहूँ ठीक छै आओर बतैयै खान पीन भेलै कतै मााय बाबूजीे हाल चाल बतैयै की भेलै की कैसे हइ लोको कैसे रहै छियै
सभ ठीक छैिय अपने माय बापके समाचार बतैयै
हमरो मााय बाबूग अहाँके मत य अहाँके कैसन मौसम छै सब बढ़िआँ लागै छै
अच्छा लगै छै मौसम काफी अच्छा लगै छै काफी धूप छ नहि
बारिश उआरिस भेललैया
हँ बारिश भेले छीय बहुत दिन हो गेले छै अभी गर्मी
ओ गरमी हइ नेटवर्क न होइ कओ नहि अवाज न होइ छै हेलो हेलो हेलो हेलो